गोर लागै छै ननी
खुश रहू क समाचार य
ठीक छै नानी प्रणाम हँ नानी गोला गै छियनि
खुछ रहू की की कुशर
अँ सभ कुशल मङ्गल अहाँ कहू अहाँके कुशल मङ्गल
हँ हम तऽ देखै छियै देखियौ ने एगो लड़की देखैत छियै बेटा लए नीक भेट जेतै रहए तऽ शादी बियाह करितियै परिवार लायकऽ भेट
अच्छा
आ
ह तऽ अहाँके बेटा कर दइ
हँ किए नहि करतै छै न नकरी मे तऽ कििया नहि करतै तया बढ़िया मिल जयत ते परिवार लागि सब अपना पलीति
अच्छा
जी
लेकिन अहाँके लेकिन अहाँके तऽ बेटा दोसर से बात करै छै से फेर केना हेतै शादी
अहाँके के कहलक अहाँके उड़ते उड़ते खबर चलि जाइये की हए अहाँके झूठ्ठोके खबर पहुँच जाइए दोसर से बात करैत छै अहाँके के छी छियह क
अहाँ करने छिय तऽ छि छइ अहाँके बेटा करै छै तऽ नहि कहत
किछु छिय ई कहलक तकर नाम कहू ने कनी
अहींके तऽ अहींके तऽ खानदान के छिचौनी सब कहने छै जाउ मर चार्ज
एक सए गारि देबै जे कहतै तकरा बुझलियै हमर बेटा ओहन नहि यए आ अहाँ अपफवाह फैलेनाइ बन्द करू नहि तऽ अहूँके चारि झापर मारब
अच्छा
बुझल ने बुझल फलसल
हँ बुझलियै
कनि अथि मरियाादामे रहू
हम मरिया तर मे की आ रही है
आ झूट्ठेके फफा नहि ककरो फैलैयए नहि तऽ अहीँके लागत भोट पेट हमर बेटा दोसर लड़की सब बतिियाइत छै तऽ ई कोनो नानी दादी सब प्रचार उठ झूठेके ओकरे
खतै होकरेबेी बन इतत
नहि आू कि बेटा पति आय छै
हँ अचछे छिय ई सब
बजर खसौनी सभ
कोन बजन खसौनिया ई बातके पाठ
अहीं के खानद तऽ अहाँके बड गाली आब छै बाप रे बाप
एकत नहि गल तऽ बात हो े ने ओकरा तऽ मारबे चप्पल उठा के जे गलती कहते तकना
अहाँ एतऽ गाली कहाँ से छखलियै
गाय मार छिय ओकरा त
तऽ एक बात बाजू अह त ज जोर से बाजे छिये तऽ अल्ला मोहल्ला टोला न सुनते
तू ने हे टोला भरि कऽ सुनि कऽ की करतै टोलामे की ककरा होइ छै छिछिौनी सभके से हम जाइ छियै पूछय लए
तऽ अहाँ तऽाँ धीरे से बाजू ने बड्ड जोरसँ बाजै छियै दिमाग खराब केयने छियै लेकिन अूँ अहूँके नीकसँ नहि धीरे धीरे बाजय आबै छै
कवाज केओक धीरे धीरे बाज कऽ ककर बेटा की करै छै बेटी की करै छै तऽ हम मतलब रखऽ जाइ छियै आ हमर झूठ के की अफवाह फैलेतै ह ओकरा कनि सब प्रतिप देखू ओकर जी घीच ले ह बाजैवला आ अहाँ बूढ़ भेलहुँ एहिसभ बातपर ध्यान नहि दिअ
अच्छा तऽ अहाँ बड जवान छियै नहि
तह न की रहब नहि तऽ अइ छी फुर चुनादय कही के पूरा दुनिआँके खबर रखेबै
अ खबा रख छी तऽ नहि
अहाँ राममकसियाकके मााय छी की
अहाँ चुनचुनियाके मााय छियै की नहि आनटुनटुनियाके माय छीये
ठीक छै अच्छा ईसभ बातकेँ छोड़ू हमरा एतऽ आगू आब
खालिय अहाँ गाली दै छीय नीक नीक
नहि हमरा तऽ गुआ एतै आ त लड़का ब लड़का
अच्छा अगुआ एते ते हम बगा देब डंटा ल के उ अगुआ
ए ब न कनी ए ब न जमू पका देब नहि एगो ठण्डा देब आ नहि एक पीस मिठाइ देब तेहन ने झरकायब ने जे लो लोल पकले जे त बस
तऽ अहाँ हमरा लल कििया पकेबै
किए नेतााक किए ने पकायब आ ब फैले त अहाँ सपोर्ट करबै तऽ अूँके पकायब
तऽ अहाँ गलत गलत कहके बियाह करबै तऽ हम फलेबे ने करबै
अथी गलत करबै किछु गलत नहि करै छियै हम तऽे ओनके पुतहुह उतारबै ओे कान पकड़ि कऽ अथी गाड़ी पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस पकड़ा कऽ भेज दहो जे हमरा बेटाके गलत कहतै ने बेटीके छिौनीसँ ओकरा तऽ
अहीं छिछीयोनी आनी अही ब खसौनी सब अहि छी
आ ह क न खाय ल लबैौ कर
अच्छा तऽ अहाँके बे ा गलत करतै तऽ नहि लेकिन ई बात कहबै
नहि करै छै गलत गलत जे कहै छै से गलत छै सुनलहु अहाँ कनि दादी कम कऽ बनू नहि तऽ दादी छोड़ि कऽ नामी कहऽ लागत
अहीं तऽ नानी बनै छियै
हम तऽ नानी छियै तऽ रहबै ने हँ चलू ओसभ बातके छोड़ू ओसभ बातसँ हमरा इंटरेस्ट नहि छै हमरा अपने एतै बढ़िआँ अगुआ एतै कतहुके जे देखबै लड़की पाइ कौड़ी नहि लेबै नीक होयके चाही पढ़ाइ देखाय कने ढंगगसँ केने रह पा आुग जमाना हम तो दहेज लेबे ने करबै एको रुपैआ तऽ लड़की खाली नीक होयके चाहियए जेहन हमर बेटी सब छै तेहन मिल जेतै ने तऽ बिना दान दहेज के ले अबै
अच्छा तऽ पहिले अहाँ अपन बेटाके सुधारू ने
हँ पहिले अाँ सुधरि जाउ ने बेटा तऽ सुधरले छै अहाँ सुधरि जायब सारा म नहि होइय बाजैसँ
अहकेशरम होइ छै
हमरा तऽ होइ छै आओर बेटा सुधरले छै केओ कहि देतै आ ककरो बात मानि लेबै कौआके पकड़बै केओ हम अपना कानके पकड़बै
अच्छा तऽ नहि तऽ अहाँ नहि नहि अहाँ जे एहन आदमी रहते ने तऽ छुछुन्दरो के कान ने कुत्ता के कान जााक पकड़ लेते कत ई जो ई कुत्ते प क ल छै
अच्छा अच्छा बाबा बाबा आ मोबाइल चला आ फेेक देब आ चारल
बुढ़िया नानी बुढ़िया नानी तोरा आओर की काम नहि छौ बड़ लेकिन ह बुढ़िया नानी बदमाश छीी तू गा एलसाल त नाम रखने च बी केनी
नहि तऽ आ क फायदो प
बतियौ ने अभी दस मिन नहि पूल ले चुकै
नहि पताेऐे बात के ऐसे हम नहि बतििया छियै ठीक ना अगर ठीकसँ बतियाएके छौ त ठीकसँ त फोन उठ फ देब अच्ा झ लगा देब
गै बुढ़िया तू गाली दै चीड़ी तब नीक रह आ ज हम कहलियै तऽ बड़ रख दिक्कत भए छौ
गाड़ी गाड़ी तऽ भहि नहि केकर दिक्कत छै तऽ गाी नहि धत तऽ म फारि देबै ओकरा हम
अच्छा
सामने चलि एतै तब ले ओ सामने एतै सामने एत तऽ लोल मु फोरि देबै
लोल कूच दिए
हं एगो देखै छियै बलहावाली छै ओकरा हम छोड़िते नहि छियै आ दुनिआँ कथी ओकरा नाना से भेट करा दै छियै चोरनी छुनी
अच्छा ओकरा नाना दादा से तू भेंट करवाबै छीहीं गै
चुन्नी छुट छै ओकरा हम दै कुत्ता बिलायके हमरे चर मे गिबयो
अच्छा
करीके की करतै लोकोगे उधार नहि करतै तऽ भगवान कहाँसँ उद्धार करतै पहिले लोग उधार करै छै ने तब भगबानोके मारि लगै छै छै गर्मीसँ तऽ जेना हालत छै गर्मी छै तऽ चलि जाउ नहा ओइमे नहा लेब कुंआमे
तऽ देखियौ अहीं न नीक बात नहि बाजै छियै एहिले न गुस्सा बढ़ै छै तऽ अहाँके कहै छियै दि छियै
तऽ अहीँ ने करलियै गर्मी छै तऽ गर्मीमे लोक नहरेमे ने नहेतै जाब नहा लिय ग डबरी
हँ बड़ बाजै छियै रखियौ त कोन बात फेर से आब करबै तनिका देर बाद